हेलो
नमस्कार बहिन कतेय छैय?
हेलो कोमल जय श्री कृष्णा हँ हँ कहू तू। हम दिया सबके रंग भरि के रखले छी की हाल चाल अछि?
सब बढ़िआं सब बढ़िआं आप बताइ कैसन छी?
हमहुँ सब नीक छी हमहुँ बस अहाँके फोन लगाक सोचलहुँ कि कनी गप मारली दीपावली क तैयारी कते धरि पहुँचल? ई बेर तऽ अहाँके ओते बहुत पैघ मजा होइत छैक ना?
अच्छा अच्छा हँ बहिन ई बेर तो घर के रंग रोहक सेहो भेल अछि। ताहि लेल कनि बेसीए व्यस्तता भए गेल। आब तऽ बस दू दिन बचत अछि घर के साफ सफाई भए त गेल। मुदा आब सजावट आ पकवान बनैबा के काम बाकी अछि। अहाँ के कते काम भेल?
हमरो तऽ साफ सफाइ भऽ गेल अछि। अखनी बाजार से घूरल छी बाजार मे तऽ एते न भीड़ अछि के पैर रखबाक जगह नइ अछि हम तऽ रंगोलिक रंग नया कपड़ा आ भगवान श्रृंगार के समान आनि कऽ राखी देलही अहाँ बाजार गेल रही की नै?
हम तऽ कल्हि बाजार से आबि गेल रही दीदी बाजार के रौनक तऽ देख देखते बनात अछि चारो कात रौशनी आ भीड़े भीड़ बा। हम लक्ष्मी गणेश जी के सुन्दर मूर्ति आ कनि गोटा माटी के बिया आनने छी। हमरा ते माटी के दिया के रोशनी सबसे नीक लगेत छी।
एकदम सही कहलौं माटिक दिया क जय बकार जे जे बात छैक ओ बिजली के बत्तीमे कतबा ना अथवा नाहि बा हमहू ई बेर एकावनटा माटिक दिया आनै छी। ओकरा पूरा घर क ओसारा क अंगना मे छता पर सब पे सजाएब। अच्छा ई बेर पकवानमे की की बना रहल छी?
पकवान तऽ लिस्ट अछि मिथिला के परम्परा के हिसाब से कसार पुड़ुकिया आ खजूर त बनि गेल अछि। अब दीपावली के दिन साँझ खान मखाना के खीर आ ओल के तरकारी जरूर बनत। अहाँके ओतय की सभ बनत?
के हाथ के मखानक खीर तऽ लाजवाब होइत अछि हमर तो पिड़किया आओर बेसन के लड्डू बनल अछि। दीपावली के दिन हमर माँ मालपुआ आ खीर बनतहि। अच्छा ई बताउ कि ई बेर पटाखा सब आनने छी कि नइ?
पटाखा तो हम बहुत आनने छी छोट बच्चा सब के एक मिनट। रुकू बहिन।
हँ ई बहिन के छोट बच्चा चा सब ले फूलझड़ी आ चरखी खाली ठीक छी। बेसी आवाज वाला पटाखा से एक तो प्रदूषण होइत छी। और दोसर ओइ से कानो खराब होइ छी। बच्चा सभ के जले बरल के भी डर लगे रहे। छि ताकि हम हम ए बार सोचली हे छी कि ग्रीन दीपावली मनायम मने आइ आइ प्रदूषण वाला पटाखा उठाखा कोनो काम नइहे करै छी।
ई तऽ बहुत नीक सोचले अछि। हमहुं ई बार ढेर पटाखा नाइ ले ली बस दीप जरायब घर के गेन्दा फूल क माला से सजायब आ शान्ति से पूजा करब साँझ खन पूजा शुभ मुहूर्त कत्ते बजेसँ अ कनि पता छी। अहाँके
हँ हम पंडीजी से पूछने रही ई बेर साँंझ खन साढ़े छह बजे से लय के राति के साढ़े सात बजे धरि बहुत नीक मुहूर्त अछि अहाँ सभ कते बजे पूजा परबा सभ
हमहुं सभ सात बजे धरि बैठ जाय पूजा पे मह माँ कहत क्षति की लक् पूजा के दिन पूरा घर मे रोशनी रहबाक चाही। कतहु अन्हार न रहै से पूजा के बाद हम अहाँके घर प्रसाद खायल ले आयब अहाँके कसार आ खीरके खायब अछि।
हँ हँ एकदम आउ अहाँ के बिना तऽ दीपावली के खुशी अधूरा रहत छी। पूरा परिवार के लए के आबब हम सभ संग्गे बैठी के गप मारेब आ दिया जलाय पटाखो फोड़ब
ठीक अछी अंजना अब अहं से काज शुरू करू हम अहूँ त कनि घर के काम देखि लै छी दिवाली के दिन साँझ खन भेंट होय। और कोनो कोनो कार बच्चा सभके कपड़ा सभ ले लेले छी।
अरे क बताई बहिन इतना महँंगाई बढ़ जा छी। कि कोनो कपड़ा ले के जाइके हो को पन्द्रह सो दू हजार से नीच तो कुछु मिलैत हे नहि खेच नहि खेथ ओ एक बेर ई सोचलहुँ जे खाली बच्चा सभ के पापा के और बच्चा सभ के कपड़ा ले दे कऽ हम अपन जे साड़ी अछि, ओहिमे सँ कोनो एकटा पहिरि लेब।
कहे बहिन दिवाली पे तऽ नया साड़ी नीक लागेला उे पहिने चाही
ओ तऽ ठीक बा बहिन बाकि आब ई बाबू जब से सूट के पहनावा आ गइल बानि तब से साड़ी के पहनावा बहुत घट गेल बा अब खाली कबो कबो साड़ी पहिने के छी। त खरीदे त सादते न खेच तऽ एहि से सोचले रह छी। जौन जौन पिछला बार नया साड़ी ब खाली एके बार के पहिनल अते तऽ ओहि के पहिन लेब आओर बाकी कब मन करी तो बादमे किन लेम
ई तऽ बहुत नीक विचार भेल कोमल ई तऽ तू एकदम ठीक कहल छु अब साड़ी आ सूट दोनो के पहनावा होय से ढेरो दिक्कत आय लगल छै। खर्चा भी बहुत लगल छी। और सभ कपड़ा लेल जरूरी छी। बहुते गजन होइ छी
उह छी। आब सोचलहु कि खरीद खरीद पेटी मे धर लि जाइ छी। तऽ एकटा तऽ धीरे धीरे खराब भऽ जाइत अछि। आ दोसर, महीना दू महीना तीन महीनामे फैशन सेहो पुरान भऽ जाइत अछि। तो एहि से खरीदे के कहूनो मतलब नइखे ऐसी पता चलत के खाली पैसा के बर्बादी होइ जाइ छै आओर राऊर जीजाजी औरो गुस्सा छीय कि खाली ले के ले ले के धरे के काम बात तहके
एकदम सही कह कहरहलू कोमल मरदाना लोक केऽ अपन भल नहि ली लैकन सबके त जब तक नया कपड़ा नहि लो तब तक त्यौहार त्यौहार नहि लगै छी
ओ तऽ सही छी बकि हम ई सोचले छी कि जौन कपड़ा जौन पैसा ई कपड़ा और पटाखा मे बर्बाद करे मे छी ओके हम नही अच्छा अच्छा जगह उपयोग करली
हँ विचार तऽ तोहर बहुत नीक छी हमहुँ अब सोचे ले रहनि कि ई बार हमहुँ साड़ी नही लेब तोहरे बात हमहूँ ई बार सााड़ी नहि लेय छी और हमहुँ पहिनेे के साड़ी पहिरने छी जो कोनो एक दू बार के पहिरल छी हुए
उएहे बात कहलू बहिन बिलकुल सझत नइखे छिये फैशन ओल्ड हो जाइ छै और रखल रखल खराबो हो जाइ छै एहि से एय घड़ी हम सोचले छी एय पटाखा और बेकर के के पैसा बर्बादी वाला सामान से बचा के ओके कोनो अच्छा जगह लगाय छी जैसे चांदी के सिक्का खरीद ले छी चाहे बच्चा सन के नाम से कुछ शांति करा दैत छी बाकि केहू तरे बर्बादी से रोकै छी
एकदम सही कह रहलहु कोमल ऐसे तऽ कोमल धनतेरस के दिन चाँदी के सिक्का जरूर खरीदेके चाही त सबसे बढ़िया बात कपड़ा तऽ लइका लोक के एहि तरह भी ले छू त सबसे बढ़िया हमरा तोरा इहे और जीजाजी समझ ले छु कि चाँदी के सिक्का ही ले लहु जाक चाँदी के दाम भी बहुत तेजी से बढ़त छु त उ द्वारा भविष्य मे बच्चा सब ला काम आइ छु
लेकिन उहे बात अछि जे दिन ब दिन सोना चांदी के दाम तो बढ़ैत जाय छै ओ ई एगो एक तरह के इन्वेस्टमेंट हो जाइ छै जोन आहाँ के काम आइत ई कपड़ा और पटाखा मे पैसा लगाबे के का रहत छी ई तो पटाखा जल के बर्बाद हो हो जाइ छै और कपड़ा त धरले धरले खराब हो जाइत छी
एकदम नीक कहलु पटाखा से तो ढेर प्रदूषणो होयला आ घर मे अगर बूढ़ पुरनिया लोक भेल तऽ बहुत गंजन हो जाला खांसी उठ जाला तब फेर बन्दे नहि होला एहिसे हमूँ पटाखा से बहुत दूर भागेनि
अरे बहिन औरे तोरी बच्चा सन अभी हमर पड़ोसमे ई भइल दुगो बच्चा बदमाशी करैत छै और पटाखा जलाइत रहल छै पटाखा जलाइ छै तऽ उ फुटले नहि तऽ पास जाके चेक करैत अछि कि जलल कि ना हाथ मे उठाई तऽ तबले पटाखा उठा के पाकेट मे धरि ले जाई छै और तबले फटाखा फट गेल ओह के पूरा सीना पे से एक तरफ से पूरा पेट जल गैल छै खाली आठ नौ साल के बच्चा बा छै बाँटे छै
अरे बाप रे ई कोन बात कहलू बतैलू कोमल छी
हँ बहिन बच्चा सबके बानू सैतानी करे बाकि बच्चा सन के सावधानी से तऽ कोनो मतलब होइछ नहि तऽ ओसे से सावधानी ना होयके वजह से खाली एहि तरह के दुर्घटना और जले बले के डर हो जाइ छी। बड़ा एकदम दर्दनाक हो गेल रहे ओ बच्चा के देखे में बड़ा दहायत रहे।
सही कह तारू कोमल अभी कैसन बा उ बच्चा?
ठीक बा ठीक बा बहिन दवा पानी होत ब एहि कारणेँ हम अपन बच्चासभकेँ एकदम स्ट्रिक्ट कऽ देने छी जे देखब तऽ देख। देखत पप्पा के सामने ई भैल बा तो तुहो लोगन के एक तरह पटाखा नहिखे जरायत छी। खाली फूलझड़ी रस्सी चरखी अनार इहे कुल जलायल छी। एको बम ना
एकदम नीक बात कहलू छै। कोमल अब हमहु एह बार एक्को पटाखा नहि आनब, बस चरखी आ फुलझड़ी आनब, किएक तँ हमर बच्चासभ सेहो छोट अछि। अछि फेर बाजान हो जाइ अछि चलू औरी बताउ दिवाली के और सभ तैयारी सभ नीक से हो ग‌इल?
हँ बहिन सभ हो गैल बा बस अब तनि सुस्ता ली फेर अब जाउ त अब जाके खाना बनाइ छै। घर आयके बेड़ा हो गइ छै। बा हँ चल बहिन ठीक बा शुभ रात्रि ई ख्याल रखिह।
शुभरात्रि